हँ, हेलो अहाँक हमर प्रणाम और नमस्कार।
नमस्कार।
अहाँसँ आइ हम एक विषय पर गप्प करब। विषय छै। होली, होलीे बारे में तऽ अहाँ सुनले होैबै अह ओ सब बनबैत होबै। अहाँ हमरा ई बताओ कि होली। में अहाँ सब। क ह मतलब केना अहाँ सब बनबै छियै और एकरा पीछे की रहस्य छै, की विधि छै, मतलब हर तरह दोसर- दोसर जगह दोसर-दोसर नियम होइ छै त अहाँ सब केना होइयै ई चीज।
आ सभसँ पहिले तऽ हम ई कहय चाहब कि होली एगो रङ्गके त्यौहार छै। और तोर एहिके पीछा। बहुत सारा रीजनो छै, सबसँ पहिले अगर मानल जाइये तऽ होलिका दहनक के बारे में अहाँ सब जानने हेबै। कि होली। जहिया-जहिया ओहिसँ। एक दिन पहिले होलिका दहन होइ छै। जाइ में मिथिलाञ्चल। लमे सिर्फ हो छै। कि हमर सबके जे भगवत। की होइ छथिन। हुनका। पातैइर परै या।
अच्छा अहाँ सबके तऽ बाहर। पातरि पड़ै।
हँ भगवती के पातरि पड़ैत छनि। और ओही दिनसँ। सप्ता-डोरा सेहो स्टार्ट होइ छै।
अच्छा।
होली से एक दिन पहिले जहिया हमरा सबके पातरि पड़ै छै। तहिया सिर्फ। अबीरसँ भगवान के। चढ़ायल जाइ छनि, इष्ट देवता जे हमर सबके होइ छथिन। उनका अबीर ख। चढ़ायल जाइत छनि, ओहिके राति में।
आ एकरा पीछे की रहस्य अछि। जाइक।
होलिका दहन के पीछे। इहे रहस्य छै। की प्रहलाद जे रहथि। थिन ओ शिव के भक्त रहथिन।
शिव की नारायण अच्छा दुन्नू के दुन्नू के भक्त रहथिन।
के ओ भक्त रहथिन। आऔर तोर। जे मतलब पिता छलखिन हेँ। हुनका ई चीज नइ पसन्द रहनि। कियाकि ओ कहै छलखिन हेँ। कि हमरा थ्रू अहाँ सबके पुरा घर चलैयै।
ओ अपना-आपके ही ईश्वर मानहि छलथिन।
अपने आपके ओ ईश्वर मानैत छलखिन हेँ लेकिन हुनकर बेटा जे छलखिन हेँ पहलाद। ओ श आ। हरि के बहुत बड़का भक्त छलखिन हे, ओ कहै छलखिन हेँ अपन पिता के सेहो समझाबै छलखिन हेँ। जे अहाँ ने। ई चीज नहि करू। आओर हुनका विष्णुके भगवान मानियौन आओर हुनके वजहसँ पूरा घर चलैए। तऽ हुनकर बहिन जे रहथिन। होलिका हुनक। के नाम रहैन ओ दुनू। अपना में विचार कऽ कऽ केलखिन। जे एकरा अग्नि हुनकर वरदान भेटल रहनि होलिका के।
लेकिन ओकरा से पहिले भी तऽ हुनकर पिता हुनका मारेके बहुत।
हँ बहुते कोशिश केने रहथिन, हँ बहुते कोशिश केने रहथिन खायमे फेेक देने रहथिन फेरसँ। तेल में हुनका डुबा देने रहथिन। बाद में जा कऽ ओ। हुनकर बहिन कहलखिन हमरा वरदान भेटल अइ। क अग्नि। हमरा नहि जला सकैय तऽ। तय काज करैत छी अग्निकुण्ड बनय, आओर हम पहलादकेँ लऽ कऽ बैसि जायब जे पहलाद जरि जेतैथि। और हमरा तऽ किछु हबे नहि। करत।
आ हुनका एगो चद्दैर भेट। ल छलथिन ने, कि उ चद्दर ओड्ह के अगर आग मे बैठल छथिन तऽ हुनका कुछ न होतै।
चद्दर ने हुनका ई वर भेट। टल रहैन। जे ओ हँ ओ। वर पर अगर ओ बैस जेथिन ओ कहि कऽ। तऽ हुनकर अग्नि। छुवो न सकै छैन। होलिका के, ओहिपर जा कऽ जे। खन होलिका बैस गेलखिन। ओ तऽ पहिलाद तऽ। हरि के भक्त रहथिन, जखने ओ नारायण-नारायण जप कलेखिन तऽ ओ होलिका जरि गेल गे।
अच्छा होलिका जल गेल, हम हम एत्त सुनले छलियै कि एक। चद्दर लपेट के ओ अपना आप के कवर कर के बैठ गेलथिन छै औ उनका गोदी में बैठ।
ह त। नहि नहि हुनका वरदाने भेटल रहनि।
हम ई सुनले छली क कि हुनका चद्दर वाला कुछ वरदान भेटल छलनि हुनका चद्दरे मिलल रहैन। चद्दर ओइढ के अगर ओ आग में जाइथिन तऽ। तऽ किछु नहि होै छै।
नइ-नइ हुनका वरदाने भेटल छैन। और तऽ और ओहिेये दिनसँ। पूरा मिथिलांचल में जहाँ तक की हमरा लागे। ई किछु बेसी धूम-धाम से। के मनायल जाइ। छे जे होलिका मतलब जराल गेल, ओतऽ होली मनैल जाइ। हँ रंग के मने। जाइ छै, लेकिन ई होलिका दहन अधिकतर अहाँ मिथिलाञ्चलमें देखबै। और मिथिलाञ्चल के बाहर। होलिकादहन के ओते जादा नहि देखबै, फेरसँ ओहिमें इहो होइ छै कि। सुबह में जखन ओ जइल जाइ छथिन होलिका तऽ मानल जाइ छै कि ओकर अग्नि के जे राख होइ छै ने। ओ हरेक पुरुष के। लेबाक चाही, आओर लगेबाक चाही।
हँ माथा में।
हँ, हँ हँ कनि- कनि चन्दन सद। केओ लगेबाक चाही। आओर ओहिके बाद सुबह में। फेर ओ रंगसँ सब खेलैया। अपना सब पैघ के। पर पैर पर जाके अबीर दैयऽ और अप। अपन के जे होयै दोस्त सब मित्र सब। तिनका सबके रंग लगबै छनि। हँ और तऽ और ओहिमे बहुत तरहके पकवान सब बनैया कते आदमी तऽ अपन एकरा अ। इनज्वाय करै लेल। भाग- तांग सेहो पी कऽ। करैयऽ।
हँ रंग बिरङंगगके ह रंग बिरङ्ंगगके पकवानो बनै छै होलिका दहनके दिन कड़ी- बड़ी।
खुशी मिलै छै ओहि तरीका। तरीका से ई त्यौहार के सेलिब्रेट करै छै, मनबै छै।
आ वृन्दावन अहाँ बज्रहोली देखले छलियै की।
हँ बृन्दा। न में हम एक बेर देखने छियै। ओतुका तऽ। अलगे मतलब रहस्य किछ अलग छै, और तो ओतुका देखे के राधा कृष्ण के सामने में और तऽ और हुनकर सबके अ। प्रेम -लीला के तऽ बाते अलग छै।
बात तऽ सही छै, हुनकर तऽ बाते अलग छैै। क होली कैसे होइ छै वहाँ तऽ देखने छलली त बताउ।
इहो छै ने कि लठ्ठमार होली सेहो होइ छै।
हँ ह। की शायद बज्रहोली।
हँ, हँ लठ्ठमार जे अ। कनिया अपन पति के लाठी लऽ कऽ मारै छै सूप ऊपर में राखल रहै छै। शायद अहाँ देखने हेबै।
हँ हम वीडियो- उडियो में देखले छलियै, सामने से न देखले छल।
सामने से ई चीज के देखने छियै, बहुत सुन्दर लागे छै देखे में ततेऽ सुन्दर लागैत रहे छै कि हम अहाँके की बताउ जे इंसान एक बेर जायत और। ई रहस्य देखत ओकरा बार-बार ओतऽ जायके मोन हेतै। तते सुन्दर लागैत रहैत छै ओतऽ देखै में।
हँ, वृन्दावन के इे भी होली बहुत जादे फेमस।
हँ। ताहि दुआरे हम सभके कहब जे हमर बात ई सुनी सभ एक बेर ने एक बेर जाकऽ जरूर ई रहस्यके देखी बहुत मोन प्रसन्न भऽ जायत ई चीज देख कऽ बहुत सुन्दर लागत।
अ घरो सबमें होली सब। सप्ता -विपता के डोरा अहाँ के बनाई।
हँ हमरा सबके सभ। सप्ता -विपता के सेहो डोरा बन्हाइ छै।
ओकरो पीछे तऽ कुछ बड़ा के रहस्य कहानी। छै।
हँ ओहो में छै राजा। के अहंकार द्वारे ओ अपन सभटा जते होइ छनि जमीन- तमीन सभ किछु खतम कऽ लैत छथि ताहि दुआरे लोक कहै छै अहंकार नहि करबाक चाही।
अहंकार सभचीज सर्वनाश कर दै छै।
अहंकार कोनो चीज के हुए नइ करी। एगो भावना। ह। भगवान के प्रति एगो भक्त। के अलग भावना होइ छै ने, ओहि पर अगर अहाँ करऽ लगबै कि नहि ई सत्य नहि छै तऽ।
अहां ई सबसे श्रेठ छिय त न तऽ होबे करत उ नाश। पात।
हँ हँ। आओर इएह छै कि मिथिलाञ्चलमें हर।
होली बड़ा धूमधाम से बनबै छथि ने रंग। मतलब देखमें नीक लागे। छै सबके।
अहाँ मिथिलाञ्चलमें अगर आबि कऽ देखबै ने। त होलियए के हर एक चीज के एते बारीक तरीका से एतऽ बनबै छै ने सब, आओर तऽ आओर एते तऽ अहाँ जानिते हेबै कि मिथिलाञ्चलमें कहल जाइ छै एतुका। भाषे एते सुन्दर छै। की हर त्योहार। हँ। मिठाई के जरूरत नहि पड़ैत छै हर त्यौहारमें, भाषे लोकके मिठाइ एते लागै छै ह।
सुबहसँ बच्चा सब निकल।
हँ हँ ओतऽ रङ्ंगके जखन देखबै ने जतय देखबै ततऽ। एयमें कोनो ई चीज नहि देखल जाय छै कि ओकरा से झगड़ा। अऽ या फेर ओकरासँ बात नहि कर। करै छीयै, ई रंग में ऐहन हँ हँ सब खतम्। तम भऽ जाइ छै सब एक दूसराके रंग में रंगि गेल, नहि एतऽ जातिवादी किछ नहि देखल जाइ छै बस रंग देखल जाइ छै, कि के केकरा पर कते दऽ सकैये।
हू बच्चा सबमें खूब उत्साह रहय छै। त्योहार लेके रङंग- बिरंग के पकवानो। घर में बनबै छथिन मालपुआल, दहीबड़ा।
सुन्दर रहै छै, जहन घूमनाइ-फिरनाइ के साथ। साथ अहाँके भगवती के प्रसाद जखन खेबै ने तऽ ओ प्रसाद के बाद। कते किछ अलग रहै छै।
अच्छा अहाँ सभके तऽ भगवतीएके पातरि पड़ै छै होली में ने।
अहाँ सब सुनने हेबै मालपू। ओकर प्रसाद के हँ। ओहि प्रसाद के बाते किछ अलग छै, अन्दीना। बना क खइयो से।
ओ दिन खाओ मालपुआ ई सब बड़ा ई सब तऽ शायद सप्ता- बिपता के। पढ़ै।
नइ- नइ भगवती में सेहो पड़ैत छैन। पातरि पड़ै छै ने। तऽ खाली खीर नहि पड़ै छइन भगवती के। मानल जाइ छै। कि खाली खीर नहि देबाक चाही, तऽ ओ मलपुआ पर द क। बनै छै खीर के।
सबके तऽ दोसर -दोसर। सब रसम होइ छै। सब सुने ल मिलल हमरा। ठीक छै अहाँके धन्यवाद हम राख।
हँ हँ धन्यवाद। धन्यवाद।